हेलो हेलो हेलो
हेलो कि कि ठीक छी हँ ठीक छी हँ आब अबैया आवाज आब अबैय आवाज बाज ठीक छी ह की सब भऽ रहल हँ हमहूँ ठीक छीिय एगो अहीं पर तऽ विश्वास ह अच्छा एगो अहीं पर तऽ विश्वास है जे अहाँ एगो फोन उठा ले छी हां
मतलब जागल रह ने जा र नर लग से दिन
एगो अहीं पर विश्वास रहेया जे करे छी तऽ अहाँ बेचारी उठा ले छी कोन ओर तऽ केओ दीदी सब उठाबते नहि रहै छै िन तऽ कहले चलो अहींके करै छी हम एकबेर केना तो कटा पूरा कऽ लै छीय हमूँ अखने हमहूँ फ्री भेलियै या तऽ कहलियै जे चलू कऽ लै छै अहाँके
ह हम तऽ आठे आठ नओ आठ बजे तक मे खाना उना बना के फिर दोबारा बर्तन उर्तन ध के कब से तेंच छियै
अच्छा हम सुबह जल्दी उठ के लिय आए साात छओ पाँच बजे उठ गेलियै सारा काम भऽ गेलै साते बजे नह सारा काम कऽ कऽ फ्री छी आब खाली बौआके ट्यूशन छोड़बै लड़काके ताहिके बाद फेर जे कनि मनी कपड़ा तपड़ा छै ओ सब साफ करबै त सारा काम भऽ गेल आओर सब कहियौ की सब भऽ रहल छै अहूँके सब काम भऽ गेल ने
बाद भेल छलय तब आवाजे नहि आबै छलय तऽ अपने कटि गेल
अच्छा हँ‌ आबाजे ने कखनो कालके अबैत रहै छै नेटवर्क के प्रॉब्लम रहै छै ने से कखनो काल कऽ आवाजे नहि अबैत रहै छै
हँ
अभियो बात करय लए छत पड़ल छलियै नीचाँमे ने नेटवर्क नहि तऽ नहि नीचा मे छल छत पर नीचा मे छल छत पर एलहु नहि तऽ कटि जायइत रहऽ फोन तब जलदी जल्द छातत्र ए गेले तनी मने आबाज जाात
हम हम अपन हिनको कहलियै जे यौ एगो ओएह बेचारी छथिन हुनके दू बेरकेऽ तीन बेरकेऽ कऽ लेब दुनू नम्बरसँ रात कऽ तऽ बस टास्क पूरा भऽ जायत केनहितो तो कल कलकिन हँ
चार बर कलकमे ऐसे जैसे कहाँ फोन केरेब फोन केलाके बाद आब कलेबे एक आर बजे तक दुपहर मे जगल रहे छीियै एक डेढ़ बजे तक फेर कखननो मोन होल तऽ सुतलहु फेर उठलहुँ तब फेर बैठले रहै छौ फेर चार चाइर बजे फेर सभ बर्तन उर्तन जुट्ठा कयलक खयलक पीलक तऽ फेर ओकरा धोलहुँ झाड़ू उड़ू लग गेलहुँ बस फेर दुपहर घंटा फेर शामके सात बजे तक फ्री रहै छौ
खाना शाम उठू तऽ खाना एतबिए तऽ महिलाके काम रहय छै
हूं दू टाइम खाना तीन टाइम बर्तन धोना फिर क के कपड़ा धोना फिर अपना सबक मेंटेन रखना
ह कनी काम रहै छै बहुत काम भऽ जाइ छै महिला के कामके कोनो अन्ते नहि छै एहिसँ नीक जॉब करू से बढ़ियाँ एक बेेर कऽ केऽ आउ तऽ राति मे फ्री रहु आ महिला के महिला के तऽ सुतैत सुतैत काम रहै छै हमरा हाइट जादा नहि यए पाँच फीट यए
अचक फुटन तऽ पूरि जायत अहाँ पाँच फुट हय न तऽ होमगार्डमे भरब माबय वला छै अहाँ पता करबै एक दू महीनामे आएत तऽ जाति आय निवास आर बनबाक' रखबै आ ई बी सी आर बनव रखबै हमर तऽ रिजेक्ट त' भ गेलन फेर से बनबाब' पड़त आ बनबेलाक बाद फर्म आएत अहाँ भरि देबै दसमे लेवलपर हए होमगार्ड कोश मन खाली फिजिकल मांगय छै पढाइ लिखा नहि खाली फिजिकल अहाँ दौड़ जेबय दौड़ कऽ पास कऽ जेबय रस्सी कूदय बला रहत हाइ जम्प लॉग जम्प उ भी पास कऽ जेबै गोला फेेकब तऽ अहाँके जॉब भऽ जायत सरका कारी
अच्छा
ककरो पुलिस आर के घर भेल बड़ा बड़ा अफसर भेल ओ सब वर्क पर गेट मेन काम देत रखवाली करय खातिर तऽ ओही होमगार्ड होलै
अच्छा हँ बुझलियै होमगार्डके मतलब लेकिन तैयो तऽ बढ़ियाँ छै
सभ कामो कऽ लेबै आइ सुबह क सुबह दौड़ियो एबै
हँ दौड़ियो आबि सकै छी लेकिन ई छै न हमरा सबके छोट बच्चा छै छोट बच्चा के के सम्हार
हँ ओहो बात छै तनी तनी पैघ रहत ने तखन ठीक रहत रहय या दू तीन महीना केँ लेल नैहरा चलि जाय। भऽ गेलै।
अखन छोटकी लेकिन छै ने आ फेर ताहिके बाद ड्यूटी करियौ तऽ फेर दगो के के देब ख
हँ तऽ ड्यूटी करयकेँ छै ने तऽ शायद घरे पर रखय पड़य छैक। जे बहिनक केँ पास ककरो भतीजी हो जाउ त तकरा रखबय ओकरे कपड़ा लत्ता देबय अपन जर में ड्यूटी पर लेने जेबय! बच्चाकेँ अपन रखने रहत।।
आइ काल्हि केओ ककरो रखैत छै बुझैय छियैक।
हुं
केओ ककरो नहि रखैत अछि।
या माइएकेँ लऽ जयबै अपना कनेऽ आ अपन माय अपना धियापुताकेँ रखत रूमपर अहाँ ड्यूटी करय जयबै अयबै अपन जे मायके घरपर गाँवमे काम होत ओ अपना अहाँ करबा देबय पायसँ बस भऽ गेलै
अहाँक मदद करत।
मायो सब लोककेँ भऽ जाय छै कनेक बेटा पुतहु केँ अधीन नहि बेटा पुतौहु कहतै हमरा लग रहऽ तऽ हम बरे कपड़े लङग रह मै बिआहल बेटी केँ कते सपोर्ट करत से नहि बुझैत छियैक। बेटो एगो छैक पुतहु छैक।
हूं
ओकरा केँ देखय छैक अपने झेलय पड़ैत छैक लोककेँ।
हूं
माय बाप केँ तऽ सबकेँ मुँह देखय पड़तै छैक न भाइ, बेटा छैक पुतहु छैक। ओकरा देखितै कि हमरा देखितै
बहुत धीरे -धीरे आबैत अछि।
आवाज नहि बढ़िआसँ जाइत अछि।
आवाज आबैत अछि क्लीन मुदा धीरे- धीरे आबैत अछि मोबाइल दूर रखने छीयै कि।
नई हाथेमे पासे मे छैक मोबाइल
आब थोड़ा आवाज थोड़ा लगल कि आबैत अछि।।
हम कनि बज हम कनेक बजबो करै छीयै धीरे -धीरे बुझलियै तहूसँ धीरे धीरे आवाज जाइय कनेक हम धीरे धीरे बजबो करैत छी अहाँके बौआ सब इसकुल जाइत छथि।
नहि हमरा शादी नहि भेल अछि।
अच्छा शादी नहि भेल अछि। अच्छा तैं तऽ अहाँ अपन डिउ छती कर के लेल फ्री छी
हँ अभी हमर एकैगोट बहिनकेँ शादी भेल अछि अभी तीन गोट बचल छैक भाय अछि सबसँ छोट।
अच्छा घर क
अहाँके पता आँ
घर कतय अछि अहाँके
घर अछि बेगूसराय।
अच्छा बेगूसराय।
अहाकेँ तऽ मैथिलीमे रिकॉर्डिंग सुनिकेँ मैथिली भाषामे तऽ अहाँ सब अच्छे सँ लिख लेबय मैथिली भाषामे तऽ अहाँ अच्छेसँ नहि लिख लेबय
अच्छा हां टाइपिंग माँगय छै नहि
खत मल हम कतनो अच्छासँ मैथिली भाषामेहु ग ब हमूँ आर पले रहे छ पंडौल मे मे छल ने तऽ रखत वहि रहैत छलहुँ।
हँ पंडौल मे हमर सबकेँ एगोट पीसी केँ शादी छैक। हँ पंडौल मे केँ रहैत अछि अहाँके, नहि पंडौल मे एगो हमर पीसी केँ शादी छैक अच्छा हमर एगो बुआ केँ शादी भेल छैक। पन्दब
हँ हमर है ने हमर पणडव लक्ष्मी समय स्टेशन सँ बहुत दूर हटिकेँ हमरा घर केँ आगाँ आम केँ गाछ अछि।
फेर बेगूसराय किया रहैत छियैक पंडौलमे घर अछि तऽ।
हमर मूल घर वहाँ
अच्छा।
वहाँ जमीन लऽ केँ घर बनेने छलखिन। हमर मूल घर यही है। आम क पेड़ है ने हमरा घरकेँ आगुए मे। पे रह तऽ त शुरू मे पहिले एगो सरकारी बला आबैत अछि। आ तऽ आम केँ पेड़ अछि हमरा घरकेँ आगुए मे। गेरुआ कलर से रंगग एल है
हम गेल ने छी हमर एगो बौआ के शादी होइ
हँ
रहै छीियै अहाँसभ लेकिन बेगूसराय ने पंडौल नहि रहै छियै
वहहो रहै छलियै आब वहाँरहिये रो फोर लेन रोड है फिर गांवं खेत उत भी है तऽ सोचलक जे सब खेत उत जन से करवााय त अपना यहा पर सब कुछ मे व्यवस्था व्यवस्था है अ पूरा चौक है चौक में जहााँ सोना चाँदी बर्तन जते सामान हु ह शादी के सब किछु खरीद सकल छियै आ अच्छा हइ दोकान बहुत बड़ा चौक है बस वहाँ नहि रह यी रहल छै दादी वहाँ भी रहै छथिन
अच्छा अहाँ एखन शादी नहि करबै
अभी कहाँ अभी एक दूसाल अओर
हे तहन तऽ नौकरी लैएके करब वाँ लगे य नहि तऽ अहाँ एतेक डाइरेक्शन दै छलहुँ हेँ जे की कहैत छै नौकरी केनाहितो सम्हालि लेब मम्मी पप्पा देखत तहन तऽ अहाँ वला मजा ओ दिन छै शादी के बाद तऽ बुझिते छियै कते प्रॉब्लम होइ छै
हँ फिर भी शादी के बाद प्रॉब्लम छै लेकिन अपना पैसा कमेबै तऽ अपने पास ने रहत अऐसे पाँचो दस हजार खातिर ल दलाासमे प आ अपना पैसाे तऽ जे मोन छै अपनो खरिदबै ब चौोक देबै मन होतै माइो किछु खरीद के दऽ देबै आ दुलहा वाला पैसा दुल्हे पास ने एहि चलते हम सोचलहु कि हम जॉब थोड़ा करब ने तऽ ठीक रहत एना मंगबे तऽ दे त मंगबै दू हजार तऽ देतै एक हजार
हँ सेत देे बे करत नहि ह
हँ अपन पैसा रह तऽ दू हजार के मतलब तीनो हजार खर्चा कऽ देबै उड़ा देबै तऽ कोइ दिक्कत नहि कोइ बात कहे वला नहि छै कि हमर पैसा रह
चलू दस मिनट भऽ गेल हम बौआकेँ ट्यूशन छोड़ि कऽ आयब तऽ फेर हम फोन करब कि फेर एक बजेमे करब ठीक अछि चल बेटा ट्यूशन